हेलो हम्म नमस्कार
आईकाल्हि एकटा बातपर बहुत विचार अछि
हूँ कहू
खेती मानव जीवनक आधार मानल जाइत अछि मुदा समयक संग एहि क्षेत्रमे बहुत परिवर्तन सेहो देखल जा रहल अछि
हँ बिलकुल बिलकुल सही कहलु पहिले खेती मुख्य रूप से परम्परागत तरीका पर आधारित छल मुदा अब धीरे धीरे आधुनिक तकनीकी उपयोग बढ़ि रहल छल
हँ आ ई परिवर्तन केवल उत्पादन बढ़ाइक धरि सहिति नहि अछि आब खेती में योजना प्रबंधन मौसमक जानकारी आ वैज्ञानिक दृष्टिकोण सेहो महत्वपूर्ण भए गेल अछि
हूँ बिलकुल सही बात कहिलैं बहुत रास निर्णय अनुभव आधार पर लेल जाइत छल मुदा आब जानकारी आब अनुसन्धान आधारपर निर लेबाक प्रवृति बढ़ल अछि
हँ हमरा लगैत अछि जे खेती केवल एकटा पेशा नही बलकि समाजक महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ अछि जहाँ खेती मजबूत रहय तऽ भोजन सुरक्षा सेहो मजबूत रहत
बिलकुल एकदम सही सब व्यक्ति प्रतिषा अथवा अ चाहे उद्योग पर व्यापार हो अथवा सेवा क्षेत्र भोजनक आवश्यकता तऽ सभके होइ अछि
हँ तकनीक परवेश खेती में कोन कोन बदलाव अहाँ देखैत छी
बिलकुल बहुत सारा बदलाव उदाहरण स रूपसँ आधुनिक उपकारण मौसम पूर्णाननुमान मुर्दा परीक्षण सिंचाइ बेहतर व्यवस्था डिजिटल जानकारी उपयोग होइत छै
हँ आ एकटा महत्वपूर्ण बात ई अछि जे आब जानकारी प्राप्त करब पहिने अपेक्षा आसान भए गेल छै
हूं बिलकुल बिलकुल जखन सही समय पर सही जानकारी भेटैत अछि तऽ निर्णय बेहतर होएत छै
हँ मौसमक प्रभाव खेती पर बहुत अधिक रहैत अछि
आ ई तो सते जे खेतीक सफलता बहुत हद तक प्राकृतिक परिस्थिति संग जुड़ल रहैत अछि एहि कारण आधुनिक मौसम पूर्ण अनुमान प्रणाली उपयोगी साबित भए रहल अछि
हँ हमरा लगैत अछि जे भविष्यमें तकनीक आ खेतीक सम्बन्ध आ ओर मजबूत होयत
हँ निश्चित रूपसँ जतेक तकनीक विकसित होयत होतेक के खेती अधिक व्यवस्थित उत्पादक आ टीकाउ बनी सके अछि
आब एकटा रोचक प्रश्न अहाँके अनुसार भविष्यक सफल कृषि कर्मी में कोन गुण होवा चाही
हँ बिलकुल हमर विचार में सिखबाक इच्छा सबसे महत्वपूर्ण गुण होयत समय बदलैत रहत छी ताहि लेल नवीन जानकारी स्वीकार करबाक क्षमता आवश्यक अछि
ई बात केवल खेती में नहि बल्कि प्रत्येक क्षेत्रमे लागू होइत अछि
बिलकुल जे व्यक्ति शिखबाक बन्द कर दैत छी प्रकृतिक कठिन भऽ जायत लो कहथैत छी जे युवा पीढ़ी खेती में कम रुचि देखाबैत अछि छी वहाँ के की लागैत अछि
हँ हमरा लागैत अछि जे रुचिक कमीसँ बेसी जानकारी कमी समस्या अछि जा खेती के आधुनिक दृष्टिकोन देखल जाहिसँ एहि क्षेत्रमे सेहो बहुत सम्भावना अछि
सही बात अब खेती केवल पारम्परिक गतिविधि नहि रहल बल्कि प्रावधान विज्ञान आ तकनीकी विश्राम बनल जा रहल अछि
हँ जखन युवा सब सोच लय कऽ आबै छथिन तऽ नव प्रयोग आ नव अवसर सेहो पैदा होइत अछि
लिकाउ खेती विषय मे अहाँ की विचार छी
टिकाउ खेती भविष्य लेल बहुत महत्वपूर्ण अछि एहन पद्धति अपनाओ जाहिसँ उत्पादन सेहो बनल रहैत अछि प्राकृतिक साधन संरक्षण सेहो होइ
प्राकृतिक संसाधन संर्षण वास्तव में आवश्यक अछि
हँ बिल्कुल अछि जब वर्तमानमें सावधानी नहि बरतल जाई तऽ भविष्यक पीढ़ी कट कठिनाइ झड़ सकैत अछी
एकटा बात हम अक्सर सुनैत छी जे स्मार्ट खेती अहाँक एहि शब्द केना बुझैत छी
हँ हमर अनुसार स्मार्ट खेतीके आधार अछि जानकारी तकनीक आ योजनाक सही उपयोग जतेक सटीक जानकारी रहत निर्णय ओतेक प्रभावी होयत
ई दृष्टिकोण बहुत व्यवहारिक अछि
हँ भविष्यमे डेटा आधारित निर्णायक महत्व आ ओओर बढ़ि सकैत अछि
शिक्षा खेतिक संबन्ध पर अंहाक विचार
हँ शिक्षासे सम्बन्धित वैज्ञानिक सोच विकसित करैत अछि जखन वैज्ञानिक खेती मे जुड़ैत अछि तऽ उत्पादन आ प्रबन्धन दुनूमे सुधार सम्भव होइत अछि
हं सहिके लेल ज्ञान आ अनुभव संयोजन सबसँ प्रभावी होइत अछि
बिल्कुल केवल सिद्धान्तक अथवा केवल अनुभव दुनूमे सीमा रहैत अछि जखन दुनू मिलै अछि तऽ बेहतर परिणाम निकलैत अछि
अच्छा अच्छा बहुत रोचक रहल मित्र
हँ हमरो बहुत नीक लागल खेतीक भविष्य तकनीक भूमिका आ युवा पीढ़ी योगदान पर चर्चा वास्तवमें महत्वपूर्ण अछि
अगली चर्चा में हम आधुनिक उपकरण कृत्रिम बुद्धिमनता जल प्रबन्धन बाजार व्यवस्था भविष्य कृषि मॉडलपर विस्तारसँ बात करब
अवश्य एहि विषयमे बहुत किछु सीखबाक आ समझाबक अवसर अछि
हूँ बिल्कुल सही गेलहुँ पिछिला बातचीतमे हम आधुनिक खेती सामान्यता पछ पर चर्चा केने रही आई हम विशेष रूप से तकनीकी भूमि और विस्तार स बात करी
हँ बहुत नीक विषय अछि वास्तवमे तकनीक खेतीक स्वरूप तेजीस बदलि रहल अछि जे काज पहिने बहुत समय आ श्रम लेैत छल आब ओहि काजमें काफी सुविधा भऽ रहल अछि
हँ विशेष रूप से आधुनिक उपकरण उपयोग आ कार्य क्षमता बढ़ल अछि समय बचत सेहो होइत अछि
हँ ई विशेष रूपस आधुनिक उपकरण उपयोगसँ कार्य क्षमता बढ़ि अछि समय बचत सेहो होइत अछि
हँ सही बात समयके महत्वपूर्ण हर क्षेत्र मे छी खेती में मौसम सब समय समबन्ध ओर बेसी महत्वपूर्ण भ जायत छै
हँ हमरा लगैत अछि जे भविष्यमे खेती अधिक वैज्ञानिक होयत
निश्चित रूप से आप बहुत रास निर्णय अनुमान आधार पर नय बल्कि जानकारी आधार पर लेल रहल अछि मित्र
हाँ उदाहरणक रूपे मृदाक स्थिति मौसमक पुर्वानुमान जल उपलब्धता उत्पादनक आँकड़ा आ बाजरक स्थिति ईसब जानकारी निर्णय लेबामे सहायता करैत अछि
ई तअ वास्तव में उपयोगी बात अछि जतेक स्पष्ट जानकारी रहत ओतेक बेहतर योजना बनाबल जा सकैत
बिलकुल आ आब कृत्रिम बुद्धिमता अथ पर सेहो बहुत चर्चा भए रहल अछि
हँ हमरा ई विषय रोचक लागैत अछि अहाँ के की लागैत अछि एआइ खेतिकी भूमिका निभा सकैत अछि
हँ जरूर हमरा विचार में ए आई जानकारी विश्लेषण करबाक काज बहुत तेजीसँ कऽ सकैत छी उदाहरण लेल मौसमक प्यटन अथवा उत्पादनक प्रवृति बुझबामे सहायता करि सकैत अछि
बिल्कुल हमर विचार में
अन्तिम निर्णय मनुष्य लयत मुदा तकनीकी उपयोग सुझाव प्रदान कऽ सकैत अछि
हूँ हमरे विचार ए आइ जानकारी विश्लेषणके अन्तिम निर्णय मनुष्य लगत मुदा तकनीकी उपयोगी सुझाव प्रदान करि सकैत अछि
अर्थात निर्णय प्रक्रिया अधिक सटिक भऽ सकैत अछि
हूँ जरूर एकटा बात हम सुनैत छी जे ड्रोनक उपयोग सेहो बढ़ि रहल अछि
हँ साइकल ड्रोन आधुनिक तकनीक एक रोचक उदरण अछि एहिसँ निगरानी सर्वेक्षन आ किछु विशेष कार्य अधिक तेजसँ कयल जा सकैत अछि
हूँ तकनीक उपयोगसँ श्रमक आवश्यक कम भऽ जायत
कोनो रूपमे नहि हमरा लगैत अछि जे श्रम स्वरूप बदलता लोकसभा नवीन कौशल सिखबाक आवश्यक बढ़त
ई बात बहुत महत्वपूर्ण अछि इतिहास देखल जाय त नई तकनीक अबला पर काज समाप्त नहि भेले बल्कि कागज प्रकार बदलल
बिल्कुल सिखबाक इच्छा शक्ति रहत अवासमिय कमी नहि रहत जल प्रबंधन पर अहाँकी विचार अछी
हँ जल प्रबन्धपर अहाँके विचार कि भविष्यके सभस महत्वपूर्ण संसाधनेस एक अछि एहन व्यवस्था आवश्यक अछि जहाँसे जलके उचित उपयोग हो
बहुत ठाम लोक कहैत छथि जे जल सरक्षण पर विशेष ध्यान देबाक आवश्यक अछि
हँ जतेक जिम्मेदारीस संसाधनक उपयोग कयल जायत ओतेके भविष्य सुरक्षित रहत
आधुनिक शिचै प्रणाली चर्चा सेहो बहुत होइत अछि
कारण स्पष्ट अछि जखन संसाधन समिति हो तखन क्षमता बहुत महत्वपूर्ण भऽ जाइत अछि
बिलकुल जखन संसाधन सीमित हो तखन बिल्कुल हमरा लगैत अछि जे आने वाला समय डेटा बहुत मूल्यवान बनत
एकदम सही जानकारी स्वयं शक्ति अछि जकरा लग स सही जानकारी रहत ओ बेहतर निर्णय लेबम सक्षम होयत
बिलगुल उत्पदन महत्वपूर्ण अछि मुदा उचित बाजार जानकार सेहो उत्यंन आवश्यक अछि
हूँ आब बिजिटल माध्यमक उपयोग एहि क्षेत्रमे सेहो बढ़ि रहल अछि
हूँ डिजिटल प्रणालीस जानकारी तेजीस साझा कयल जा सकैत अछि पारदर्शिता सेहो बढ़ि सकैत अछि
भविष्य कृषि मॉडल केहन होइ सकैत अछि
हँ हमार विचारमे भविष्य खेती त तीन आधार पर ठीके त छै ज्ञान तकनीकी आ टीकाउ विकाश ठीक आछे मि